हलो।
हांजी दादा। जय भॻवान जी।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। दादा कहिड़ो हालु आहे।
शुक्र आहे भॻवान जो।
शुखरु आ शुखर आ हमेशा रहे भॻवान ई कृपा सभिनि ते।
बसि उहो ई रखण वारो रखे सभिनि जे मथां महिर करे।
हा दादा सबिनि ते मेहिर, हा -हा, दादा भॻवान ई ॾाढी कृपा आहे।
बसू उनई असांजे मथां बि कृपा ए सभिनि जे मथां कृपा करे उहो मुंहिंजो मालिक सभिनी जो भलो करे।
हा दादा
ॿियो बरसात वरसाति आहे तव्हां वटि?
हा दादा ॿ ॾींहं वसियो मींहु भॻवान जी महिर थी वरी हाणे शांती लॻी पई आ। कल्ह खां
अ अच्छा- अच्छा। हा मिड़ई चयऊं मालिक रहम करे। असां वटि त हाणे बि चालू आ। हाणे बि चालू आ बरसाति, चारि ॾींहं लॻातार बरसाति पए ती वेठी। हम्म
इहा बि हुक्म आन ई
उहो त हुकुम जे ई पतो ई न हिलंदो आ न बाबा हुन मालिक जो हुकुमु मालिक जो हुकुमु हूंदो तॾहिं कमु थींदा इन हुनजे बिगर पतो बि न हिलंदो आ।
उहो त आहे न दादा जीअं हुकुम हूंदो। वरी बि थधिकार थी पई आ हाणे पहले त एॾी गर्मी हुई। ज़ू बि हाणे दया थी वई आ।
न -न, दया कंदो साईं मुंहिंजो सभिनि जे मथां दया कंदो सभिनि जो भलो कंदो बाबा।
हा
ॿियो त